हेलो।
हँ बाजी गोर लागय छी।
हँ खूब खुश रहू ठीक छी।
हँ ठीक छी अहाँ सब ठीक छीय।
हँ हम सब ठीक छी। मम्मी पप्पा ठीक छैथ।
पपा ठीक छैत अ चाची सब ठीक छथिन।
हँ चाचियो ठीक छथिन बौओ ठीक छथिन। कनि बीच मे बौआ के तबियत गड़बड़ा गेल छै। नि हँ। तऽ आब ठीक छथिन ओहो। हँ दबाइ तबाइ पड़लै हे। तऽ ठीक छथिन आब। आओर खाना पीना भौ गेल। लै।
कबे लै।
हँ हम नाास्ता केलियै यए खाना बनतै य माँ बनबै छी। अहाँ की सब नाास्ता मे। के लिए या।
म त अखन रोटी भुजिया क लिय।
हँ आओर।
आर आब खाना बनले हैं भात दालि सब्जी। अहाँ सब की सब कलिये नाश्ता में।
भुजिया छलैए।
ओ कथी के तरकारी छला।
तरकारी छलैए आलू कटहरके तरकारी छलैए।
ओ तखन आर सब ठीक।
हँ आओर सब बढ़िआँ। तब पढ़ाइ लिखाइ बन्द। भौ गेल।
हँ नहि एखन पी जी कऽ के छोड़ देने। छियै कह अगन दू साल भऽ गेलै नहि करै छियै।
पूरा यानि। पीजी के डिग्री भेट गेलै सैह न।
हँ बीजी के डिग्री मिल गेल छै।
तऽ फर्म तऽ। न भर आगू देख। देखैत रहियौ।
हँ सएह नियारै छिये फर्म तर्म। भरबै।
हँ फर्म तर्म आबैत रहते न। तऽ भरैत। रहबै तऽ कतहु ने कतहु भऽ जायत।
हू। ह तहन आरसब कहियौ अपन गाँवक मन्दिरकऽ। त जाइते हेबै प्रसिद्ध छै एने मैना। तस।
हँ निर्मल स्थान बहुत। प्रसिद्ध छै। निर्मल स्थानमे। भक भक्त जन लागल रहै छै। रैबदिन क अहाँके जे छै।
हां। रैवदिन क तऽ मेलो लागै छै मुरहीयो कचरी सब बिकाइ छै सबकिछ।
हँ हँ जहिना आन गामके महादेव मन्दिर छै। तहिना जे छै से अपनो गाम किछ प्रचलित छै। निरस्थान कुमारैल भट्ट वला मे जे छै। से आबै।
हँ तऽ प्रसिद्ध छै।
प्रसिद्ध छथिन।
आ तइमे ई छथिन ने सब मंदिर सब छै ने। शनिदेव नवग्रह छथिन बजरंगबली छथिन पार्वती छथिन काल भैरव छथिन।
हँ।
फेन। पोखइर छै इनार छै। छैम। तमे आरो पर छै।
हँ शिवरायत के सेहो मेला लगै छै।
हँ शिवरातिमे तऽ बड्ड भीड़ रहै छै फेर महादेवो गोरीसभ बनै छथिन। क।
चतुर्दशी के सेहो मेला लगे छै।
हँ चतुर्दशीयो में रहिते छैन।
चतुर्दशी अहां के। के अगल बगल तीन चार गाम में कतौ नहि होइ छै।
नहि चतुर्दशी तऽ अपने त गमे ने स्थानमे।
निर्मन स्थान मे होइ छै तऽ खूब बढ़ियां भीड़ लगै छै।
हँ।
एक्के दिनके मेलामे बुझाइत रहै छै जेना। पूरा एकदम ग्राउंड। भरि गेल रहै। चतुर्दशी वला मेला में।
चतुर्दशीमे तऽ एते भीड़ लागै छै तऽ लाइन लागि कऽ पूजा कलो नहि होइ छै। एना क पूजा कर एते। भी रहै छै तऽ निकलो।
भोरे भोरे जे जाइ छथ से अपन पूजा कऽ कऽ अबैत छथि तऽ जिनका लेट। भऽ गेल गेलनि।
हुनका तऽ नहि होइ छनि पूजा कयल।
हँ मेलो बहुत रास छै मेलो बहुत रास लगै छै। तरह तरहके। विभिन्न प्रकारके। के चीज सब भेटै छै।
जे नय।
नहि भेटै छै गाँवके। लोक के जतबा जरूरी चीज छै। ओसभ जे छै से। व्रत केनिहार। एते महिला सब छथिन।
तमे तमे तऽ चतुर्दशीमे तऽ। बढ़ आ के सोर सब के तऽ जदा परस। रह छथिन ओ तऽ बड़ बिकाय छै न ओहिमे खैनय हाँ।
तऽ होइ छै तकरा बाद फेर शिवराइत। शिवरातिमे हल्का तनी। कम। ओहिसँ भीड़ रहै छै।
लेकिन कम रहै छै लेकिन महादेव गौरी सब ब बजरंग बली सब भूत प्रेत सब बन छै तैयो तखन लोको सब देखे ल जाइ छै तखन तऽ बड्ड भीड़ रहै छै।
झाँकीसभ देखायल जाइ छै।
हँ।
तब ठाढ़ भऽ कऽ बैस। क क उम्हहार उम्हहार।
ह ह फेर साँझमे ई होइ छै ने श्रृंगारो होइ छै ने महादेव। क।
हँ बाबाके श्रृंगार सेहो साँझमे होइ छैन।
हँ तमे।
सावनके मेला सेहो लगै छै।
ह सावन मे तऽ बड्ड भीड़ रहइ छै पाँचटा जाइ छओटा जाय चारि टा सावन कोनो बेर भेल।
ह हँ साावन के तऽ आब कम्मे। दिन छै तऽ पाचो सोम मे बढ़िआं से मेला रहै छै अपन।
हँ।
तकरा बाद फेर दुर्गा पूजा अपना गाम मे तऽ दू जगह दुर्गा पूजा होइ छै।
हँ आ दुनू जगह दुर्गा पूजा प्रसिद्ध छै। तहि बड़ धूम धामसँ।
आ ओ ओहो ठाम होइ छै ओहो ठाम होइ छै। चौको के दुर्गा। पूजा बड़ी प्रसिद्ध छै। ओ तुको बड़ी प्रसिद्ध छै। ते। अपना गाममे तऽ। कुल तीन ठाम भऽ गेलै ने दुर्गा पूजा।
हँ एगो तो होइ छै ओटोल पर।
तऽ ओ टोल अपने गाम छै ने।
हँ नहि अपने गाँव कहै छै।
हँ तऽ सबगोटे के तीन ठाम देखेके मिल जाइ छनि।
हँ कते ठम लोग देखबे लए जेबे करते है।
ह ई होइत जे एकटा। चैत बला भऽ जतै। एकटा शरदवला भजीत। तऽ बढियां रहिते।
हँ तीनो जगह रहितै तीन नीक रहितै देख।
बेर लोकके मौका भेटतै देखैके। लेकिन से नहि एके बेर मे भऽ जाइ छै। जे अहाँके। त दिय नवरात्रा जे छै से। तीनूठाम देखैके। भेट जाइ छै। स छै। से।
ह दुर्गा बजार में त। दुर्गा पूजामेब बड्ड रहै छै।
हँ भीड़ रहै छै। तऽ विषय अहाँके कोन छलए।
तखन आर सब कहियो भायजी।
हँ आओर सभ बढ़िआँ छै तऽ विषय जेहाँ परीक्षा देलियै यए।
हँ विषय तऽ। लजी आ एगारहवींमे चला हिस्ट्री साइकोलॉजी बायोलॉजी हिन्दी मैथिली।
हँ। आ प्रैक्टिकल वला कै टा भऽ गेलै। ह।
ओनार्स छलै एगो। सइकोलोजी टा प्रैक्टिकल। करल बला।
प्रैक्टिकल वला विषय प्रैक्टिकल वला नम्बर उठि जाइ छै। तऽ कनि विद्यार्थी के सहूलियत भए जाइ छै।
हँ तऽ ओ पैटिकल मे कनि दऽ दै छै बीस पच्चीस जेहन रहैत।
हँ नम्बर भेट जाइ छै तऽ सहयोग भऽ जाइ छै। आ ओकर प्रैक्टिकलके सेन्टर होइत छै आ कि नय अपने कॉलेजमे भऽ जाइ छै।
नहि तेहने तऽ अपने कॉलेजमे भऽ जाइत छलै आब लेकिन दऽ दैत छलैट पीजी कह छलै मास्टर डिग्रीए कॉलेजेमे भऽ जाइत छलै बैट्रल आब से कॉ छै आब।
पी जी मे तऽ सेमेस्टर बाय सेमेस्टर। चढ़बइत होइ त।
हँ चारिटा सेमेस्टर।
हँ। चारटा सेमस्टर तपर फेर। परीक्षा त पर फेर प्रैक्टिकल।
एम्हार से छलीय ना त जिस टाइम तीन महीना पर एग्जाम दिउ कॉलेज आ फिर इन महीना पर सेंटर।
आ जाक क्लासो करू।
हँ।
हँ छओ महिना मे दू साल मे हँ। क्लास करू जा क अपन तहन तैयारी करू फेर परीक्षा दियौ। तऽ तहन फेर सभटा फनिश हयत। टोटल कते। परसेंटेज छल।
तऽ बी एस तऽ फर्स्ट सेकंड छै।
अच्छा।
एहिमे छल अठासी परसेंट बी ए मे छलै फर्स्ट डिविजन छलै तऽ ओहिमे प्रतिशत नहि बतेने छलै।
अच्छा सोझे डिविजन बता दै छै।
हँ ह पीजी में। शीत बतबै छै आ ओहिमे डिविजन बतबै छै।
ओ तऽ पी जी। हो गेलय ते जय ओनर्स हैते ग्रेजुएशन में सेहे बला ना।
हँ जे।
हँ मतलब ओकरे।
छओटा सेमेस्टर ओकरे भऽ जाइत हेतै।
ह ओकरे जीवा।
साइकलॉजी आ भाषा अच्छा साक। लियौजइए खाली। आ भाषा विशेष। त नहि रहै छै।
नहिमे पीजी भाषा बला नय खाली साइकलजी टा।
अच्छा साइकोलॉजी। जा। ओकरे पार्ट बाय पार्ट परीक्षा देै के रहै छै। अच्छा जेस ओनर्स कैने छी।
हँ जे सब आनर्स केलहु वह करू। अब। तखन अहाँ की करै छियै भायइजी। ह।
हमरो पढ़ाइ लिखाइ बन्दे छै। तऽ हमरो तैयारी करै छियै हम। आ पढ़ाइ हँ पढ़ाइ छोड़ि देलियै। य। तैयारी चलै छै भऽ जेतै।
आ इसकुलमे जे पढ़बै छली।
एखन छोड़ि देने छियै घरमे कनिक। ओ बौआ सभ दुआरे अथी भऽ जाइ छै ताहि दुआरे। तीन गोटे रहै छियै तऽ हँ। तंग करैत रहै छै ने तऽ जरूरी छै। एक दू गोटे के रहने ताहि दुआरे फेर छोड़ देने छियै फे पकड़ लेबै जहन ए त पकड़ि लेबै फेर। तऽ। ठ।
आ।